हेलो हेलो
व
हँ। हेलो हेलो हेलो तोरे छत पर चलि जो ने। ओ तोरे आवाज केट कटके अबै छो। उह से पूछे छै। छाता पर चल जो ओ तब कहथी ओ न। अच्छा ठीक छो। ओर सब
ई ब
हू न
हँं सब ठीक छौ, होय गेलौ खाना पीना।
हँ हो गेलौ खाना पीना।
हमरो डऽर भ गे ऐ, घर आर के की हाल चाल?
ठीके छै, हम्म रजुआ नहि रजूआ पेरा बनेलकऊ, लगैले छउ पेरा आर क
हँ पाउडर बला दूध क बनेलकै।
हँ। हमरा कहलक कहियो तो नहि ने, कहलियै कि भेजबही त ने, कहैछय कोइ जइतौ तऽ ने।
हम कहलियै अयलऊ त, कहाँ हमरा ले लय क एलहु एको पैकेट, त नहि रहौ तहिया।
हँ-हँ इधरे कल परसो लैलखिनह।
कुल त अपने खाय पियएमे छेबे करै।
हँऽ तह हम्म हं
कहे छै बड़ी कोई खाय छै, धरल रहे छै कोई ने बड़ी कचाहै छै, खा
लेकिन केकरो देबो नहि करतौ हँ।
चरीर हैं बताइ
कहलकै सब्जी महँंगा छै, त कहलिए आलू बड़ियर बनाए-बनाए खो आर की, तऽ कहलकै कि कोइ खाइ छै, पप्पो नहि खाइ छथिन, बाबुओ गोसबै छथिन। बड़ी तऽ छेबे करै, लेकिन कोई नहि खा लए चाहे छै।
हँ।
की करे हँ, लेकिन बड़ी बनेलकौ हन बढ़ियां।
अओ
कहैे के जाने छै, आलुओ बैगन मे डाललियै ने से घुलि गेलै एकदम, आ घुलि गेलै अच् -च्छा लगय रहै खट्टा-खट्टा बढ़ियां, आलू बैगन के सब्जी में
हम्म हम्
अभी एक दिन आर बनेबौ बैंगन मे डाल कऽ होय जयतौ।
अओ।
अबरी जरूर कोशिश करबै हम।
अच्छा देखीहे हमहुँ आर देखबो कोशिश सबकछु ठी करबो।
हम्म नहिए पा भर एतनी स की होबै छै हम्म हम्म
जितना दै छै इ त उतना-उतना अगर चाचीये आर से मांगिये न ओकरा से जादे चाचीये आर दे देथिन।
हँ दैये देतै।
आ ये सब एतना हथखटऐसन दै छै।
हम्म त
दैयो मे नहि लाज लगै छै। जबकि रहै छै डिब्बा मे, एक-एक डिब्बा, आध-आध डिब्बा रहै छै।
दै छै।
तब।
हूँ।
हम त कुछो नहि दैल चाहे छीयै, भाग यहां से एकऽअक बोरा आलू के चिप्स बनेलकै एतनी सून जेतना लगै छौ तोरा देले होतौ
हूँ तै न पाभर तनी बेसी अ अधा से कम ओ तौल के नहि खाली देख खै मे लगे के चलते बोलै छै।
हँ तौलै में त होत ते दू सौ दूओ सौ ग्राम नै डेढ़ सौ ग्राम होतै।
नै नै लेकिन ए में लगलै कि अधा सेर नियन लगै देखै मे पाभर स त बेसी अधा सेर
हूं, बोलै जे तुलसी जी के टहनी लगै छै गे?
नहि गाछे ने लगै छै।
लगि गेलै हमरा।
तऽ बढ़िए छौ नहि तऽ कलम जे नर्सरी मे बेचे छै से लगाबे छै बतै
हँ त ओहे से हम काट के लगा देल होलै कि जनले एते बड़ा फनकल गाछ रहै समझलिही तऽ कहे छै ने छाँटि दै के चाही तऽ ओकरा तोड़ि देलियै आधा से आधा से निचुए से आ ओकर बाद लगाय देलियै। मने थोड़ा दूर छाँटि छाँटि कऽ हटा देलियै पत्ता ओकर बाद खोंसि देलियै। आ देख रहलियै पत्ता आर मुरझैलै नहि लगि गेलै एकदम तज ताजा ताजा।
हँ देखै छियै नहि देखै छियै नर्सरी मे बतबै छै ऐसे काट के तुलसी जी लगाइये। बतबै अभी बरसात ने सबकुछ लगतौ अभी। हूं
हमहूँ तऽ भगवाने भरोसे घौं खोपि देलियै हे।
हूँ।
कि अपने जे होय लेकिन देख रहिये जे लगि गेलै।
हूँ।
अपराजिता फूल गाछ लगेलियो सभ के ओ रोशनैया होइ छै हमरा खन उजरका होइ गेलै।
तऽ बिचा होइ छौ कि नहि गे?
नयै लगेलियै कोइ बिच्चे देलकै तऽ बिच्चा लगेलियै ढेरी।
आहो बिच्चा लैनि आहो बिच्चा आर माँगि कऽ कहीने केनहुसे लाउ।
नहि तऽ हमरे वला हो जेतै ने। गाछ तो होय रहलै हन अभी फेर बिचवा होते तोड़ि तोड़ि के रखले जेबै।
कहीं मौका मिल गेलो बिच्चा रहतौ तऽ लै लेल करहीं अपराजीताके।
ठीक। लैग तो गेलहु अभी बढ़ि भी रहलहु ह।
हँ लतरेलै देही सौंसे कोई दिक्कत नहि कहीं से बुलूक को खोजिहैं बुलुको लगाय लीहैं।
हँ लत्तिए वाला छै के तऽ कहलकै पान लगा लेबही ने तऽ पानो लत्तीए होइ छै।
अ लतिए होबे छै हँ।
ह से कहियो अइहें चाहे कोई जैतौ तऽ ले ले एबो। कहलियै लेलैहे अइहें ने कोइ जेकि लगाय देबै। आ पान आर बढ़िआं लगतौ देखैयोमे कि पान के गाछ अथी है हमरा कन से लगे उएहेसँ सोचलै।
ओ सब अड़हुल होलौ, ई सब लगाबे छै, बेल गाछ लगााय ले। हमे तऽ लगैले छियै। गमले में लगले, लगैले छी।
कहै छै जब भी पूजा करयके चाही, तऽ दिया अपने तरफ ही राखकऽ चाही। आबै छै मन्नत खातिर।
हँ।
सही छै, झूठ छै, पता ने। तऽ हमहूँ और सांझ-बती दै छीयै तऽ ओनाहे करै छियै।
उहै तो।
कि भगवान के लिये। आ डर लगे छै कहीं से कर दियए, कुछ आरो भगवान सुन
उहे तऽ।
बेल गाछ वला में प्रदीपे मिश्रा के सुनलियो।
एके तबा खंडे चोती मे डालि देे सीधे, कन्ने रहते पते नै चलते, बिचे में धैल रहे। ओकरा मे अथि- अथि निकालि देबही ने, ओकर तिल्ली बीचवला। गोलका बत्ती सीधे धरि दहीं, तऽ हो गेलै ओ तऽ खोसे। टेंशने खतम, उहे ने मसे मे टेंशन हम। पूरे मे ढैरके जला दै छै कहियो।
उहे तब ठीक रहते, हम की हमे बेले गाछ वला प्रदीपे मिश्रा सुनलियै कि सब, जब आपको कोइ चीज मे मन्नत करना है बैेलगाछ में जाए, बैेल गाछ के करके आ दिया जो प्रज्वलित करते हैं, वो अपना तरफ करेकेे।
नै हम शिवरात्रि दिन जलाब, महीना के एगो शिवरात्रि भी अबै छै समझलियै।
हँ।
ह तो जला दै छिय ओ दिना, महिना मे शिवरात्रि होते है ओ दिना।
अच्छा त इ उतना याद अर रहै छौ त ने सेहो बात छ।
ठाकुर प्रसाद देखते रहै छी।
यौ कोन मे आंख मे अथी ला देलखुन हमरा कलेंडर अर फेकलियौ कल्हे परसू। दिमागे नै काम करै रहौ कि एन्ने कि एन्ने ओन्ने कि एन्ने रे। कलियै हम ठाकुर प्रसाद कोई नै दे दै छै प्रचार अर बला जे
हँ हँ हॅं उहो हमरो कन छ।
उ सब बला कलेंडर स नै समझ मे आबै छै हमरो अर ठाकुरे पर साद बला मे सब ठीक रहै छै।
हूॅं।
सब कुछ के डेट अर लिखै मे हो जाइ छै ओकरे म लिख दै छी। कन्ने डायरी फायरी करले चलबिही।
अच्छा।
लेकिन उ सब होइ गेलौ। त ओही सब होइ छौ आर कि।
अभी तब चैल जैथुन तनी देर मे कखनो आ तक हमर दू गो सुनि लिहें लगले- लगले बस होइ जायत त हमरो पूरा होइ जेतै फेर सब कोइ रजुवा अरुवा करतै तऽ सुनबै आर कोइ चीज क। जब तक पूरा नै होतै चालू रहतौ?
हॅं तू हमरा करते रहिये ने
दू गो करबौ बस होइ गेलौ फेर तोसरे कोनो करतौ आ घरे पर से कोइ करिके पूरा करबै तो ने हाँ हम तऽ दू गो करबौ। त तोहर दूगो कब तक मेकअप होतौ काहेकि अब तऽ तोरा करै जुगूत तो रहलिहिन नै हमरा त हम दू गो करबौ तोरा त हमरो खतम तऽ फेर ओन्ने स रजुवे अर करतै।
हॅं ई नै कि ओकरा आर पुराबै चलते ओने चलि जइहें से मत करिहें। हॅं त हमर एक
हुं साँझ किछु कर लेबौ दू गो लगले- लगले
ढे़री अबरी फॉल्स- फॉल्स होइ गेलै अभी नेट टवर्को ठीक स नै रहलै।
हॅं। जत्ते ने अथि फैलाए देलकै कि की होलै कि सब बेकार होइ गेल। हॅं नै त तहिया तक सब ठीके रहै रहय।
अभी आरो सम मे करि रहलै अबरी कहलकै निरंजना बला पोन भाभी बला।
सम म करि देतै सब अपने मे अपने गुलगुलैते रहतै से कहलकै।
हम पूछय धर अपना स तो अथी कैर रहली हन कहै छियै कि उ दुनू मौगी मेहरबा अइलौ हन स्कुल से बन्द होइ गेलौ हन ओकर अर के बात तमरा स नीक हम कहयै जाय दे भाय हमहूँ अर पगलेए जायब कहलियै हमरा नै बोल जादे कुछ झुठ ठोकऽ हम मेडल नै लै छियै
हुँ।
केकरो परेशानी हम यर काहे लऽ ले क बैठल रहब आंय।
हूँ ठीके कहै छै।
हम कहलियै हमरा बोलबो नै कर राजू हमरा कुछ मत
हू
ह अपना अपना सब अपने सब रहे छैय बिजी हमे की करे ले चललहु अए जेकरा काम नहि छैय ओ सु टल रहे छैय हमरा आर काम रहे
आगे तऽ एकरामे पहिलामे कुछु एऐलै ने कि की होतै आरो आगे अए
पहिले मतलब
मने पूरा होलै एगो ओकरामे कछु नहि एलै कि होतै नहि होतै से आउ काम
रोशने से बात कर तिहे बात होइ छौ कि नहि गे
नहि आब नहि होइ छै
तू कहे ने बात करे छैय आइ तऽ बात करबे केलकै हे सबस हमे तऽ तखनी लगै छौ कुछ करे रहियौ हो काम तइ लो स्पीकर पर लेक
हम नहि हम नहबै रहियौ
ह कछु कामे करे रही तऽ छौड़े बात कर देल की नहि केलक पता खाली सुने रहे छौड़ा
हँं उहे करैके रहै से कइर देलकै हमरो रजुआ से पूइछ के
ओ होइ गेलौ ने
ह्म।
मेहबोर करियए देलक
हूं
इ आर सब के एते पथी कर रहले राजू।
ह ओ जे घरे पर से सब करि रहलहुब।
ज्यादा सब होशियार बनल छै न।
कल तक तो दादो बोलऽ रहथिन ई सब तोरा अर के काम मिल गेलौ झूठे लगल रहे फेर आइ त धूम करल छी।
हँ उ तऽ राजू केलकै न?
ह्म।
दादा मे नम्बर छलै कोने कैट के हन बस।
अच्छा।
जैसे तोहर छौ वैसी में।
अच्छा राजू के ठीक है से कैर।
समझली तोरा डर लगैत हौ कि दादा कहीं नै उठा लै।
हँ नै हम सोचलियै कि दादुओ बला। कइर देलकै रौआ ई समैझ गेलै आब की करै के छै। ह जे अथी लै के खाली कइर रहल वाट्सएप बला में दादा सब।
ह। त ई हो गेल तनी ठीक होइयए सोचलियै चलो एको को लत काइल। ई दूगो
लेकिन जानै छै हम लगबै छी तऽ नै लगै छै। लगेलियै रहऽ हम नै लगलै।
हमरा से बोले हम एक बार लगेलियै हो गेली।
हमर कहै छै कि ई टास्क पुरा हो चुका है से कैह दैछै।
हँ तऽ कहतौ नै, नै-नै तऽ ओकरा सडमिट कर रहै ओ वला टिप देबही जे बतबै छौ न जारी की कुछ लिखल रहै छै ओज।
ह
जखन जहाँ लिखल रहै छौ न टास्क पुरा हो चुका है।
हँ
वहाँ जारी करे लिखल रहै छै चाहे कुछ भी लिखल रहै छै।
हाँ।
ओकरा टीप क तब सडमिट कर देबही तब लगेबही तब लगतौ।
अच्छा।
सडमिटे हो जेतौ तोहरा ऐसे ऑटोमटिक।
मैया गै मैया हो जेतै तहन नै करबौ हम।
हँ तब की आ नहि तऽ हरदम ओ लिखेतौ केकरो करबही तऽ वही लिखेतौ से।
ककरो कह तोहर नै लिखाइत दैयै।
नै नै त तोहर मने होल तोहर मने होल छौ गै तब तो टिपभी। तब तो कहीं लगेभी।
हँ
जैसे कि अभी हमरा लगेबही ने तो वही फिर एतौ।
हाँ।
तब उसको टीप कऽ हन। जारी करे शायद लिखल रहै छै, की कॉल करे कुछ रहै छै ओकर नीचे में। ओकरे क्लिक कर देबै ओकरा